हेलो! ह
गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग बोलियौ
की हाल चाल छै?
ठीक छै अपन बतैइयौ?
हमरो
अपने की- की क रहल छी अपने?
अभी क्लास करय रहियै आइ लेट क उठलियै सुइत कऽ आ लेट क सुतबो करलियै ने राइत
हं
पटना हाइ कोर्ट के एग्जाम बहुत जल्दी लए लेलकय।
हँ- हँ-
हँ वएह चीज पढ़ाइ करैलय दूए तीन महीना होबे करलै हमरा नहि लगे रह कतेक जल्दी लेतै लगले कि छेरमहीना हमरा टाइम मिलतै
ओ पटना हाइ कोर्टके तैयारी करै छलियै?
हँ ओकरे भरने रहियै त करै छीयै
ह चलू तऽ एग्जाम कैसन गेल अपने के?
अभी नहि होल है बाइस तारीख के होत।
अच्छा बाइस तारीख के तब अच्छा स तैयार ओ पटना मे देल छै, कहाँ पर?
हूँ सत्तर फीट रोड
हां- हां सत्तर फीट छले उधर कुमार
दस नमर प्लेटफार्म कुतर कर उधरे न -
हां- हां-
अनिशावाद
हां अनिशाबाद मार्केट मे छलय, हम रहय छी त अहाँ सब हमे दानापुर रहे छलये हुआं से तना हा इ आधा घण्टा पौन घण्टा के रास्ता हेत। उधर ऊ मेन मार्केट पटना मेन मार्केट मे भए गेलय, हमें दाना के-
हं-
तब कखनी के एग्गजाम छलय?
एक्जाम एंट्री छै नए बजे स
जा त भोरे आब
एक दिन पहिलेये जाय पड़त ओत पहिले नय ने अथी होइ है ट्रेन ट्रेन त डायरेक्ट कोशी पहुँचाबे है दस बजे के टाइम है साढ़े दस एगारह
आ-पाटलिपुत्रा स उतरवय?
पाटलिपुत्रा काहे वहीं उतैर जायबे।
कहाँ?
हां ओ पटना जंक्शन
अच्छा पटना जक्शन उतरबे नय, नय मतलब की पूरा अथी मे- पटना मे ने चार गो स्टेशन हय पाटलिपुत्रा भेल, पटना जंक्शन भेल
हां राजेन्द्र नगर होइ गेलै।
आ ई दानापुर भेल, सबसे लास्ट वाला दानापुर भेल, जे दानापुर हमरा के हम त रहल छलियै तहाँ
हूँ, नै नै पटना जंक्शन जंक्शन। की बोललियै?
कहलियै कि रहबे कहां मतलब कलहु डेरा आर लेलिये कि कोइ आदमी
दू लड़की मिल जाएब त कहीं दूगो लड़की के साथ ऐगो पैरेन्ट्स रहत त डेरे ने रहे ला पड़त ऐगो रूम।
रूम लायके पड़त।
हूँ।
हां।
बिना रूम के केना होयत।
हूँ हूँ। एगो पैरेंट्स के त आना बहुत जरूरी है ऐखन देखे छलिये ने कखनो आर मे देखे छै। बेगूसराय से एगो एग्जाम दे आयल छलखिन ने हिरेन बिड़ला सपना मोड़, हमर पास मे रहे छले, देखे छी हमरा आर के होटल मे रुकलखिन। त हुनका अथि मे
हा हा कमरा मे घुस गेल होटल के आदमी
हां होटल के आदमी। इ सबके ओकर पापा रहल छलखिन साथमे तइ से ने नहि रहथिन ने तब। एहि के लेल गार्जियन के ल लेल कि आाना बहुत जरूरी छै।
हूँ कए गो टास्क बचल है अपन अपनेके बहनकऽ।
बाइस गो भए गेल हे आठ गो आर बचल छै।
अच्छा। हमे तऽ इधर से नहिए ने कर पायब अपनहिए ने। करबै, हमे तऽ नहिए ने करि पायब अपनहिये ने करबै।
हूँ हूँ अपने सबके कॉल के अथि नहि छलै।
हूँ।
हँ हमरा आर।
हमरा यहाँ ने अभी ने नेटवर्के नहि रहै अभी हमे आंटी। बगल वला आंटी से वाई फाई कनेक्ट करलो हन तब तनी मनी चलल ह।
इधर रहत रह लग पास मे कने तऽ डेरा चलैऐते रह हमरा आर के रूम पर। धरि के परीक्षा चल जेतै लेकिन। यहाँ से जायमे तनि देर देरी लगतै। ओकरा नहाय मे।
हँ हँ हँ दानापुर तनी दूर है। एक स्टेशन पीछे ने है।
आँ हँ नहि दानापुर। अहाँके से आगे भए गेल।
हँ आगे हय, मतलब हम हमरा पीछा होके।
हँ हँ अपने पीछु उतर जेबै, हुं। दानापुर सबसे लास्ट स्टेशन भेलै पटना के।
हूँ
देख रही है।
एगो अउर लड़की के एग्जाम है ओकर सेंटर अलग दे देलक आ एग्जाम ओहे डेट मे ओहे। टाइमो मऽ
हूँ।
ओकर कहाँ है याद नहि बतबै छ।
हूँ। बारिशो आर तऽ हो रहल छलै अखने।
हँ अभी बारिश तऽ होइवला समये है।
हूँ।
एस के भवन।
ओ एस केहे अपन अपने पटनेमे छै।
पटनेमे हइ जाली रोड एस के भवन।
जाली रोड एगो तऽ नाला रोड छलै एगो बेली रोड छलै जाली रोड तऽ नहि। सुनने छी होयत। नाला रोड ई सब बेली रोड आर सब सुनलीहे।
हूँ पटनेमे है ओ तऽ नेटो पर सर्च करब।
हँ हँ नेटवर्क पर जादा तऽ सब आदमी। इधर एग्जाम पड़े छले बापू टावर मे बापू भवन में।
हूँ।
अभी थोड़ा दिन पहिले हमर जाउत के भी रेलवे वला एग्जाम छलै तऽ आयल छलथिन। तऽ हुनकर एग्जाम भेल छलै उधर रहै जीरो माइल तरफ तऽ गेल। पाप्पा एक दिन पहिले ओ भी आय लेलखिन सात बजे इंट्री रहलै मतलब रिपोर्टिंग साते बजे से छलै तऽ कलेक्शन क्य
हँ हँ। मीटिंग एक सात बजेसँ होइ छै आ एगो फेर नौ बजेसँ होइ छै,
हँ।
एग्जाम आओर फिर ई टाइपिंग सभ एके ने साथ लए लेत।
ह।
ह।
चलू अच्छासँ तैयारी करू कोनहु निकलि जेबै जँ आर हो जाए तऽ बढ़ियैने रहइ छलै।
हँ, निकलत परबै ने करत। तऽ ई जमानामे नहि तऽ पीछाँ होइ जेलाके बाद दिक्कत होइ हइ,
ह।
शादी बियाह होइ से पहिले एक बार जब कोनो नॉर्मलो हो जाइ हइ तऽ बढयाँ-
ह हं लाइ त मतलब अपना पैर पर डिपेंडेंट आदमी रहै छै ने ने
हँ।
सला के जिंदगी मैं देखियो आब भविष्य के कोइयो ने देखलकै कइसन के त भविष्य भेल लेकिन आदमीके निर्भर इतना कॉन्फिडेन्स रहै छै, की
हैं, लेकिन अपना पैर पर जबतक जे डिपेंड नहि होबैन तऽ लागत खाली सनक।
हँ-हँ, ठीक रहल छै हवा सब त लगै छलै ने बाग हर चीज के लेल आदमी के इधर उधर कहना अपना आदमी रहै हैय, अपन कवाइ हइ, तऽ अपन जेना मन होल तेना जिन्दगी जिलक अपन।
हर बड़ होय गेलियै हैं, पप्पा स मांगऽ मे केना लगै छै आब हुआं पे
हु-हु-हु।
केना मांग, हं हमर पप्पा क अभिये से नहि लै छै। तनी मनी परहाइ जादे रुपआ लागत तब लेब छोट मोट अपने सोचे छौ निकालि ले।
ट्यूशन साथ परहबै न।
हुम्म, टूशन एक दू पढ़बै छौ घर पर, अभी झुट्टल है कामों कहीं कहीं, पकैड़ ले रहियै।
तनी मेहनत करलीव, परीक्षा है रहे न? परहवैइ लैऽ ताली के कखनो पढ़ा सकलै चालू कर सकले पढ़ाबे
हम्म, इस्कुल नहि पढ़बै, किए माथा खराब भ जाइ हैइ ओहिमे
हम्म, इस्कुल मे जते के पेंमेंट जते के पेमेंट नहि देय छै, ओते बच्चा परेशानी कते करे छै इसकुल मे?
पाँचो हजार नहि देत, चारि हजार तीन हजार बेगूसराय जेबय तऽ, बेगूसरायमे पहिले एक्सपीरियेन्स होत तभिए जाय देत
हूं-हूं। बड़ा बड़ा इस्कुल में, बड़ा बड़ा इस्कुल में एक्सपीरियंस के बिना नै न राखै
हँ-हँ, लेकिन लड़का लोक के न जादे पेमेन्ट दै हइ।
हुंम्म।
आ लड़की लोकके कम, वैसऽ तऽ बढ़िआँ लोक कम्प्यूटर वला काम करि लैत। हमरा गाँवोमे सात हजार बोलै रहाऽ। लेकिन दूर रहे र फिर गाड़ी के सुविधा नहि देत तब नहि गेलौं
हुम्म।
साइकिल घीचैत घीचैत हालत खराब हो जैत।
हऽ-हैऽ
खाना बैन गेल?
अऽ खाना स चावल बनेबे बनलियै आबै, एक तऽ बौआके पापा कहलखिन आज संडे है, आ हुनकर कोइ दोस्त उस्त बगलमे हथिन तऽ ओ कहलखिन सब आदमी मिलके चल, मछली लाते हैं मछली बनाएंगे।
हॅं।
तऽ ओहि के चलते चावल बना के छोड़ले छियै, अभी लेबे गेलखिन एलथिन तब बनेबे।
हँ।
अई स बनैएबे कथी मछली? मछली आर हम नहि बनबै छियै, उहे अपन बनाइ थिन हम ताले घर के काम-उम, कुछ ओछा पोछा, कपड़ा उपड़ा सब धोई लेबै।
हूँम्म, पुरा फ्लैटे लेने छियै आप?
हँ-हँ, पूरा फ्लैटे लेले छीयै, दूगो रूम छलैऽ अ दूगो बाथरूम छै, आ एगो किचन है बड़ा सा, हॉल है थोड़ा सा। बालकनी है दुनू रूम में।
ओ बालकनियो है, तब तऽ अच्छा खासा पए लगैत होतै रूपा।
आँए।
कते ले है वहाँ रूपा।
अ हमर तऽ पाँच हजार हय डेराके।
हँ ठीके हऽ तब जादे नहि हऽ।
हूँ, इधर उतना भी महंगा डेरा नहि, एहि से जाकर। पटना जने अहाँ अपने आर के कहलिय एगजाम में, उधर जेबे नऽ। तऽ उधर एहे ऐसने डेरा के आ दस हजार ऐसे कऽ के लै हे, एगारह हजार।
हूँ।
इधर ओतना, हँ इधर थोड़ा आउट एरिया हो गेलै ने शहर से मतलब। दूर हो गेलै दानापुर तऽ उधर अभी रेन्ट कम छलै।
हँ।
उहे न रात में मैसेज कैली न तऽ हम्मे। दू-एक द्वारा हम अहाँके मैसज नहि देखल छलियै। हमे दू बजे तक जगले छीय रात में, खूब बारिश होइत रहे बालकनी में। बैठल आ मोबाइल रील देखे रहे। इन्स्टाग्राम पर, इ नहि। हँ शाम में सुइत गेल छलियै, पाँच बजे उठलियै रह शाम में कल्हे। आ बस रात में हमरा नीन्दे नहि होय छलै, नीन्दे नहि होय छलै, त हमे बैठल बैठ। मोबइल देखे है। दस मिनट भए गेल।